बस एसहि गु बैठल छियै अहाँ कहू की हाल चाल छै
हँ सब हाल चल ठीक हइ अच्छा हम अभी गेल रहलियै ने तनिका देबघर उघर
अच्छा
हँ तऽ उहे हम कहलियै कि जेना बार गो सी शिवलिङ्ग होइ छथिन ने अपना सभकेँ हिन्दू धर्म मे तो उह बड़ खुशी भेले तऽ हम कहलि केकरा से अपन खुशी जाहिर करियै तऽ हम कहलियै, नहि एखनि अहींसँ बात कऽ कऽ कहबै जे देखियौ, बारह ज्योतिर्लिंगमे सँ हम देवघर देख लेलियै, तऽ एकटा तऽ पूरा भऽ गेलै। आओर बनारस भी चल गेलियै
तऽ दू गो भऽ गेल
दू भेलै ओर फेर एहाँ नागेश्वर लिंग भी चल गेलिये
वाह तीन भऽ गेल
हाँ फेर सोमनाथ भी चलि गेलियै।
चार भऽ गेल
आ फिल्म मालिक शिका अर्जुन भी चलि गेलियै
पाँचगो
पाँच बड़ खुद हम एते खुश भेलियै जब जोड़लिय अ्री पर तऽ हम कहलियै जे ई बात तऽ हम बेटाके जरूर कहबै अपना बेटी के फोन कऽ के देखियौ हम एत हो गेलै पूरा हो गेलै आ अहाँके कोइ गेलियै फ किी न कोइस उलिंग उलिंग दर्शन उर्शन ल
हँ बाबाधाम गेल रहियै हमहहुँ तऽ तनी ओ अकरारमे हो गेल साल भर भ गई तो हमरा आर के बस एगो वही बाबा धाम मे भोलेनाथ के दर्शन भएऔर अभी तो अभी गुलाब आ कहूं से ने ल छै तो बाबा के जब बुलाबा आय तऽ
ह नहि तऽ ज्योतिर्लिंग के ने बारह ज्योतिर्लिंग के सुनै छी जे बड़ा महत्व हय अपना सबके धर्म मे आ जे जे नहि एकर दर्शन के सुन छीये जे बड़ा महत्व हइ अपना के ओमे लोक करे चाहे छै एना ते सब धर्म बराबर हे हम कहै छियै जे हँ, मन्दिर बारह गो ज्योतिर्लिङ्गमे सँ एकटा छै। के दर्शन कर लेत तऽ ओकरे ला बड़ बढ़ििया भोरे हो जे अपना परिवारो देखैत छै बालो बच्चा देखैत छै ओहिमे धर्मो करैत छै ओ तऽ आओर नीक बात
हँ हँ सही बात छै अच्छा
परिवार देखके धर्म के आ एना तऽ धर्म करम के तऽ बात होयबे करै छै कि भाय आदमी तनिका उम्मीर बात भेल तऽ आदमी सोचलक जे अच्छा बाल बच्चा से आब फ्री हो गेल ली तऽ तननका धरम करम पर ध्यान दियऔ ओहि से हमरा सबके जाादे हो जाइ छै
ओ भी बात सही छै आओर अहाँ तनी देखु कि बड़ बुजुर्ग जब धर्म करम के रास्ता पे चले छै ने तो बालो बच्चा घर परिवार के ओह रास्ता पे चले छै
हू हुँ नहि ठीके बात कहलियै आ मान कऽ चलियौ अहाँके हम कहै छियै जे धर्मके विचारमे तऽ अहाँ करबै तभिे ने अहाँके बाल बच्चास सब सिखतै
हँ हँ
आँय जाहिसँ अहाँ कोनो पूजा करैत छी हम कहैत छी अहाँ तीजे करैत छी अहाँ बटे वृक्ष के पूजा करै छी अहाँ छठे करै छी छी अहाँ भाईये कुछ करै छी त ई सब करै छी तब ने बाल बच्चा सीख
हँ घर परिवार मे होवे छै तऽ बाल बच्चा देख देख के सिखै छै
हुँ
ई धर्म करम के चीज बाहर आजकल तऽ कॉन्वेंट स्कूल के जमाना छै वहा जाय तेतर ठीक सब धर्म बराबर छै लेकिन अपन धर्म लेकिन कैसे आदमी छोड़त अब क्रिश्चन स्कूल में तो हँ वहाँ के प्रिंसिपल चाहे टीचर सब अपन यसु मसीहके ही नाम करै छै बाल बच्चा के दिमागमे डालै छै कि अब मशी इशु मसीहे सबके देखै छै तऽ बाल बच्चा तऽ वही जानै छै कि हँ सब के देवता यीसू मसीह छै हमर अभी ठीक ठाक घर उ ह इस्कूल से आबे के बाद घरो मे कुले वाला प्रेयर के गइते रहे छै फिर ओकरा आर के डाँटै छियै कि तनी हनुमान चालीसा भी तनी पढ़ल तनीर डाल कऽ ठीक छै सब धर्म के हँ इज्जत करै के चाही लेकिन अपन धर्म के भी नहि भुलाबेके चाही
हँ नहि भुलाबेके छै नहि उहे ने हम कहलियै जे जेना मान के चलियौ जे बच्चे सब हे हनुमान चालीसा जेना हम सब पढ़लियै ते मुहे लागल पढ़ रहल हइ जेना अहाँ आगे आगे बोललियै उ पाछे पाछे बोलल कई
सही बात छै एकदम एकदम सही बात छै आब जैसे गायत्री मंत्र छोटाा मंत्र छै अगर तीन घरमे दू हो बा चार ओ बाद रोज अगर बचपन सुनै छै तऽ उ ओकरा मन मे दिमाग मे ऐसने बेठ जैत छै
बैठ जाइ छै उह कहलियै हँ नहि तो अहाँ
ह हँ हँ हँ बजर्ंग बान आ हनुमान चालीसा हर मंगल शनीचर के पढ़ै छियै ऐसे रोज उतना समय ना मिले छै लेकिन हँ दू बिना जरूर से पढ़ै छियै मंगल शनीचर के तनि हनुमान जी के दिया बाती कऽ के आ बढ़िया से सिन्दूर उन्दूर अरपान कैर के लडडू चढ़ा के आब दू दुनू किताब त पैर लिए छिये बड़ी मन के शान्ति मिलै छै ना ना पहिले भूखल रह छिये रहल छियै तऽ ओ अर मे बारह गो हमरा मगल करै के रहल छै तऽ बारह गो कम पिलिट भऽ गेल पूरा भऽ गेल तऽ हम उदापन कर देले छियै लेकिन अ रात एतना नइ छोड़ै छियै एहिमे ई किताब पढ़य लागी नइ छोड़ै छियै
ह नइ तऽ ठीक करै छी देखियौ अभद अ तुलसीदास भी कहै छथिन जे जथा शक्ति तथा भक्ति जेतना आय जितना देह चलतै उतने न करबै आब अहाँके मानू जे भूखे मे व्रत करेमे छोट छोट बाल बु दरू हइ नइ समय मिलैत होइत परेशानी होइत होइत लेकिन अहाँ याद तऽ कलियै न हुनका बजरंग बलि कि याद तऽ केलियै न हुनकर हुनकर पाठ केलियै हुनका याद केलियै तऽ उतना सिप्त भेलै न मने हमरा की मोन परै के बात हइ कि अहाँ मोन परलियै अहाँ हुनका दीप पक जले
भगवान के तो शर्धा के भूखल रहे छै भगवान थोड़ी न अ फल प्रसादी के भूखल रहै
हू हू हू आ की अहाँ प्रसाद चढ़ेलियै हम चढ़ेलियै तऽ कते ओहिमे से महावीर जी आ के खा लै छथिन
त हमरा अरे के हमनी आ आहाँक खलू आ हमे खैली आ भगवान के मेन प्रसादी छै धूप दीप अगरबत्ती ओहि हुनका के मिलै छै
अमीन अहाँ दिल के श्रद्धा हमर दिल के श्रद्धा
बस बस भगवान तो हर चीजमे छै
हर चीजमे आ कितना अहाँ श्रद्धासँ हुनका याद केलियै कितना दिल से याद कलियै
सही बात छै तब एकदम एकदम सही बात छै अब एने अगरबत्ती डोलाबे छियै आ ओने मने मन दूसर के बारे मे अ मनमे कलेश रखै छियै तऽ ओ अर से भगवान प्रसन्न होय कबबो न प्रसन्न होय
प्रसन्न होथिन
आ वही एगो पंडित महात्मा कहले छै की अगर अहाँ के मालिक भूखल ऑफिस जाइ छी अह आऔर बाल बच्चा भूखल अगर इस स्कूल जाय हती आऔर आहाँ अगरबत्ती डोलावे छै छै। भगवान पास तऽ आर से भगवान प्रसन्न न होवे छैय
ना होइ छथिन ठीक
आहाँ अपन मालिक के समय पे भोजन पानी प्रेम पूर्वक खिलाउ अपन बाल बच्चा के इच्छा पूरा करू तो भ पसन्द होइ छै तनि साास ससुर क सेे बात करू बड़ बुजुर्गके सेवा करू तऽ भगवान प्रसन्न होबै छै जरूरतमन्द के मदद करू तोऽ भगवान प्रसन्न होइ छै भगवान के प्रसन्न करे के बहुत रास अच्छा
बहुत रास्ता छै नीक बात कहलियै यहाँ बड़ नीक बात कहलियए ई तऽ हैयेइ मानू कि हम कहै छी जे कोइ भूखा हमरा दरवाजासँ चलि गेल ओकरा एगो रोटी नहि खियली आ भगवान के छपन भोगे लगात देली तऽ की फायदा भेलै
कोइ फायदा कोई बात नहि तऽ अभी प्रयागराज के जे स्नान करय के बाद रहल छै साल दू साल पहिले त साल भरि पहिले तऽ ओकरा आरमे हमर सासस सब गेल रहल हथिन तऽ हमरा आर के बोलल ती क चलू तूहू तनी जा करके वहाँ से स्नान दान पूर्ण करलोथ हमे हमरा आर के गंगा जी जाय के जरूरत नहि छै अम्माजी से हमरा आर गंगा जी हमार घरे आ जाय ठीक आ हमर बात मुँह के बोली लग गेल दू दिन बादे हमर मामू के बड़ तबियत खराब हय आ पन्द्रह दिना के उ हमरा घरमे रहलथिन हुनकर सेवा करलियै हुनकर जाँच इलाज करबेलियै एकर से बड़का पुन हमरा आऔर कहाँ मिल अ गङ्ंगा जी अगर हम चल जेतीय हल ह तऽ इसे में हमर मामू के जाादे दिक द होजी त इहरमे तऽ हमरा आरके एहिही हँ
ओ पुण्य तऽ कोनो काम के नहि भेलै ने ओ तऽ कोइ काम के नहि भेलै अहाँ खलिए आइ अपना घरमे सेवा केलियै ई ई तऽ सभ से बड़ पुण्य नहि भेलै ई तऽ सबसँ बड़ बात भेलै बड़ पुण्य भेलै
अपन सास के कहलियै कि देखू अम्मा जी हम कहले रहियै ने अहाँ से कि हमरार गङंगााजी हमार घरे आ जयथिन आ गेलथिन हमर गंगााजी हमरार घरे हमरा शुद्ध करे हँ पन्द्रह दिन हमरा शुद्ध करके गेल
ठीक हइ नीक बात भेलै फेर बात करै छियै हमसब की तनिका खान पान देख
हँ हँ ठीक छै दीदी अहाँके फुरसत होयत फिर करब अहाँ ठीक छै ठीक छै हँ